हेलो हं के बजै छी अपनेक
हम कुञ्चित बाजै छी आहाँ के बाजैत छी
हम सोनाली बजै छी ओ कार्य ऐप पर हमरा टास्क भेटल हँ पाँच गोटाके फोन करै लय
हँ कहु सोनाली केहन छै अहाँ हँ हँ आइब गेल
अच्छा अच्छा कतऽ रहै छियै आहाँ
हम रहै छी बनारस अहाँ केम्हर रहैत छियै
हम नोएडा में रहै छियै
अच्छा नोएडा रहै छै नीक बात और कहियौ खाना उना भऽ गेल
हँ हँ भऽ गेलै खाना बच्चासब इस्कुलसँ अबैत छै तऽ खाना भऽ जाइत छै
अच्छा बौआ सब छै अहाँके बियाह भऽ गेल आहाँके
हँ हँ में ह बिआ बू अहाँके अहाँ कुमार छीये एखन
हं हँ मखन घुमा छी
अच्छा अच्छा नै हमर बियाह भऽ गेल तेइस साल भऽ गेल हमरा बियाहके
अ बड नीक बात तऽ तऽ बौआ सब बड होयत अहाँके
हं नमहर छै बड़का जे छै से बी टेक कऽ रहल अछि सेकेण्ड ईयर में ओर छोटका जे छै से टेन्थमे छै एखन तऽ उएह काल्ह देखलियै हँ दूटा बौआ
छै
हँ हँ तऽ आहाँ पढ़ाइ करै छियै
हं हम एम बी ए करै छियै
अच्छा अच्छा कोन कॉलेज स
हमही पै छियै हमर घर बनारसमे छै तऽ हम बनारसेमे सँ करै छियै हमर बनारस में एस एम एस कॉलेज छै
अच्छा हं मतलब जा कऽ करै छियै
हं हँ हँ जगऽ करै छै एतऽ के फेमस कॉलेज छै एम बी ए के
अच्छा अच्छा तऽ फर्स्ट इयर अछि कि सेकंड ईयर
सेकंड इयर छय
अच्छा तऽ बढ़िया ठीक छै त मम्मी पप्पा पासु कत सालस रहै छै दत
हमर मम्मी पापा हमर एतय सातवा पीढ़ी छै बनारस में हमसभके लऽ कऽ सातवा पीढ़ी छय बनारसमे
ओ तऽ गाँव कहियो जाइ छी कि नय
गाम एना हमर सीतामढ़ी छै गाम तऽ जार गाम हम गेल छी बचपने में हम जे भजी के जनउ भेल छले हमर एकेटा भाय छथिन हुनकर जनउ भेल छलै हमर चाचा साथ तखने के गेल छियै
अच्छा तहिके बाद नहि गेल छियै
नय हमरा एखन गाम गेल लगभग बीस साल भऽ गेल छै
ओहो ठीक छै ठीक छै आरो खाना पीना भऽ गेलै
हं खाना पीना भऽ गेल सबटा भऽ गेल आ नयदमे छी बारि कॉलेजके टाइमिंग हमर सुबह छय नओ बजेसँ लग
हं डेढ़ बजे तक अच्छा अच्छा हँ की कहै छलहुँ आँहा
तै छलहुँ कि नोएडा मे बारिश वारिश होइयाम
हँ कनि दिन कनि दिन पहिले भेल छलए दू चाइर दिन पहिले लेकिन आब तऽ फेर वएह गर्मी चालू हो गेल छय बारिश नय होइ छै ने बेसी तऽ उत्तर भारतमे बारिश होइते नहि छै
हँ से तऽ सही कहलौ बारिश सेम सेम हं एखनोरो के हाल ओहने छै किछ टाइम पहिले हम गाम गेल छलहुँ हमर नानी गाम छै मधुबनी मे तऽ ओतऽ गेल रहौ तऽ उम्हर रह बारिश तारिश नय होइ छलै
हं सेम सीन छै पूरा उत्तर भारतमे भेल तऽ एतेक भेल जे बाढ़ि आबि जाइत छै वरना बारिशे ने बम्बई में तऽ कंटिन्यू चारि महिना होइत रहै छै बारिश ई महर ह हँ ह अहाँ गेल छी कहियो बम्बई
हँ हम गेल छियै ने हमर दीदी के ससुरालो छय बम्बई मे मौसी रहे छथिन बम्बई ते हम गेल छे बम्बई में
अच्छा अच्छा अच्छा हमहूँ पहिले चारि हमहूँ बम्बइए में रहै छलै पहिले एखन चारि साल भेलैए हमर हसबैंड एतऽ एलखिन हँ तऽ हमहूँ एतहि आबि गेल छियै हँ पहिले हमहूँ ओतहि रहियै कथी बॉम्बे में
के म रहै हँ
पनवेल पनवेल सुनने छियै
हँ हँ पनवेल सुन ले छियै
ओम्हर रहै छलहुँ पनवेल में
अच्छा तब एम्हर शिफ्ट भ गेलहुँ अहाँसब
हँ भऽ गेलै चारि पाँच साल भऽ गेलै यौ
अच्छा नीक छय तब तऽ एम्हर तऽ बड्ड मैथिल हे नोएडा में बड्ड मैथिल रहै छथित
सोसाइटी में सेहो छथिन लेकिन केओ ककरोसँ एत मतलब अथी नहि छै मतलब जादा दोस्ती यारी नय छै हँ हँ तेना न सब बिजी रहै छै किछ किछु काज क मे लागल रहे छै सबगोटा तऽ ओतेक बेसी भेँट घाँट नय होइ छै ककरो
हँ हम एनाहिते हम एना फेसबुक बेसी यूज नहि करैत छी लेकिन एनाहिते यूज करैत छीयै तऽ हमरा जादातर गाम के लोग जेना आइ काल्हि बहुत ब्लॉग बनाबै छथिन ई करै छथिन तऽ बेसीटा ओहिमे दै छथिन तऽ ओहि में बेसी टाइम नोएडा नोएडा के बेसी मैथिल नोएडा के कहथिन हम नोएडा में रहे
हँ हँ बड़का टा नोएडा छै हँ हँ बड़काटा नोएडा छै हमहुँ एखन तक पूरा बुझलियै ने हमरो भऽ गेल चाइर साल ओना आब कऽ लेकिन एते बुझे नहि छिय हमहुँ हम जे रहै छियै से ग्रेटर नोएडा छियै
हमर ग्रेजुएशन वहाँ पे मथुरा में कॉलेज छै ने ना जे एल ए यूनिवर्सिटी
एतऽसँ हमर ग्रेजुएशन भेल छै तऽ ओकर बाद हम दिल्ली हँ ओकरा बाद हम दिल्लीमे रहल छलहुँ हम होस खासमे दिल्लीमे रहै छलहुँ हमरा तऽ नोएडा में हम कभी गेल नहि छीयै नोएडा मे गेल छीयै खाली सेक्टर अठारह मे मॉल छै नें तऽ बस सेक्टर अठारहे आर छै बेसी हम बेसी साउथ देल्ही साइड ह रहने छियै तऽ ओतऽ के हमरा थोड़ा सा जादा पता छै
आ हं हं ठीक छै आउ कहियो आब तऽ आउ नोएडा हमरा ओहिठाम ठीक छै ट्रेवलिंग पसन्द अछि कि नहि अहाँकेँ
बड पसन्द छै हमरा दिल्लीमे बड लोक छथिन हमर बड़की मम्मीके बेटा छथिन गुड़गाँवमे हमर खुद के मामा जी साकत में रहै छथिन आ दिल्ली में हम जेना पहिले रहै छलहु ने तऽ ओत के भी हमर फ्रेंड सर्किल सब बड्ड छथिन तऽ बहुडो छथिन ब त वएह छै किखन पढ़ाइ
हँ बराबर सही बात छै नोएडा नोएडा भेल दिल्ली भेल बहुत बिहार के बेसी गोटा इम्हरे सब में काज
हँ तो हमर वएह वालला बात छै हमर बड़का हमर जे भायजी भी छथिन सो टीचिंगे लाइन में छथिथिन मिडिया लान मे तेहीना हमर मामूजी आइ ए एस के टीचर छथिन तऽ सबटा मतलब सब एजुकेशन लाइन में छथिन
बराबर
सब शिक्षा के लाइन में छथिन भऽ जायत रह एम बी ए तखन हम हमहु आगे बढ़बै कि दिल्ली एबै की बंगलोर जेबे वोहे दू जगह छै हमरा लय
ह्मँम ह्मँ नहि ठीक छै दुनू दुनू जगह बढ़िआँ छै
हँ दुनु जगह बढ़ियां छै से तऽ छै अहाँके गाम केम्हर पड़ैया
हमर गाँव छै ए तऽ मनिगाछी सुनने छियै दरभंगा में मनिगाछी
मनिगा छि दर
नै सुनने छियै दरभ्ंगा सुन हँ तऽ ओ हमर सासुर भेल दर दरभंगामे मणिगाछी आओर हमर नैहर भेल मधुबनी में पण्डौल छी हं बस उएह हमर अथी छै नैहर छै
अच्छा पंडोलहाँ के नैहर पजाइया उमर साालठ स पड़ जाया अहाँके घर में के के छथिन दीदी
हमरा एतय तऽ नोएडा में रह छै एतऽ दुनू हसबैंड वाइफ आओर दुनू बच्चा चाइर गोटा रहै छीये ओर सासस छथिन तऽ ओ गाँमे रहैत छथिन मतलब कहियो काल अबैत छथिन
तब मतलब अहाँ अकेेले छियै की और भी अहाँ
नय हमरा एगो हमर हमर एगो दिअर छथिन हुनको बिआह भेलै छइन ओहो नॉइडेमे रहै छथिन
अच्छा अच्छा
हँ तऽ उएह छै परिवार हँ एकटा ननैद छइथ आसपासे छथिन तऽ कहियो काल महिना में एक बेर भेँट भऽ जाइ छथि ओसभ हमरासभकेँ
आ नन्दो उम्हरे छथिन दिल्लीमे
नै न नहि दो गाँंवमे रहै छथिन हँ जतय हमर नैहर छै ओतइ हम हमर ननैदोे सासुर छ
हँ तब तऽ नीक य बढ़िआं छै
हँ हँँ ठीक छै आओर सभ ठीक ठीक छै ठीक छै तऽ राखै छी हं ओके हं राधे राधे
हं
परे नहि